हेलो
हेलो हँ कि हाल चाल
ठीक अछि आहाँ ठीक छियै
हँ हमहूँ ठीक छियै घर में सब ठीक छथिन न
हँ ठीक अछि सब आदमी अहाँके ओत सब
खाना पीना भऽ गेल, हँ सब ठीक छथिन
अच्छा हँ खेत ओ खाना
भ गेलै खैनाय
हा भ गेल आय हमर रूम के साथी कियो नै छै न ओ वे बनेल हुनका आबै छै छैथ बनाबऽ ‌ बने लखिन त खेलू
हँ
आओर सब खाना पीना खेलु
हँ हमुँ खेलौ
कथी खेलु
भुजिया रोटी भिंडी के भुजिया आओर रोटी खेलह
अच्छा
आओर कहु तब कि करै छी
तब कहियो जनकपुर गेले हँ जनकपुर कहियो गेलौ कि नै
हँ इहे के बारे मे बात करे छलु देखियो अहाँ तऽ हमर मोन के गप कैह देलु
आहा
हं गेल छलियै अहाँ गेलियै कि नै जनकपुर कहियो
हम तऽ नै गेलहुँ लेकिन प्लान बनाबै छलहुँ लेकिन ओहि टाइमे हमर घर में किछ भऽ गेल स्थिति खराब दीदी के बौआ भऽ गेल
जो बा त हम वापस आइब गेलहुं जयनगर से ओना सोचने रहौ जे ओतऽ जनक पुर जइके आयब घर।
अच्छा नै हमसभ तऽ गेल छलु दू बेर गेलु लगभग जनक। पुर रबुजिय तऽ।
हँ ओतय तऽ एते बड़का मन्दिर छैन ने।
बहुत बड़ा मंदिर अछि बहुत बड़ा
ओत देखय मे मतलब ओत के वातावरण सभ एतेक नीक लागति अछि
हँ हँ हम तऽ दू बेर गेल छी एक बेर गेलौं तऽ नय जादा कुछ घुमि क पेलू तब दोबारा फेर से हम सब आदमी अपन परिवार के संगे गेल छी पूरा गाड़ी बुक क क सब हमर चाची सब गेल रहथिन हमर चाचा सब छोट छोट धिया पुता सब सब रहथिन गाड़ी मे गाड़ी दूटा बुकिंग केलियै रिजप केलियै हँ ओतय तब गेलु हमसब बहुत नीक मंदिर अछि ओतय गेला के बाद न एते पूरा शान्ति वाता वरण अछि घूमते घूमिते उ जे थाइक जेब एते बड़ा मंदिर अछि राम जानकी मंदिर गेलौं घूमे लए एहि साइड मे राम भगवान जे सीता माता सबके जे शादी विवाह भेल छले
हँ अब
हं उ मड़बा सब देखलियन बहुत बड़ा मड़बा एते फेरा लेने हे थिन भगवान सब
पर तब परिक्रमा केलौं कि नय
हँ हँ केलौं हमसब तीन
ओतय जे बिवाह पंचमी मे जे मेला लागति अछि से बहुत भयंकर
ह ओहोमे तऽ नय गेल छी विवाह पंचमी मे कियकि बहुत भीड़ अनदिना एते भीड़ होइत अछि तऽ बियाह पंचमी मे तऽ सोचलियो कि ल घुमो ने नीक से पेता हमसब सोचलियै किया नय बिना अथिये के जाउ एक बेर नीक से घुम आउ फेर मौ का मिलत बाद मे की नय मिलत गेलु अन्दर जे जेबे ने एते कुछ पतो नय चलत जते बाहर मे तऽ एगो बड़का मंन्दिर रहै छै राम जानकी माता के एहि के बाद अन्दर मे एते खुफिया मंदिर सब छै हर जगह टिकट लगा लगा के मतलब जाय पड़ति अछि चीज पूरा जे भगवान सब नय करै छलखिन पहिले छलखिन सबटा उ सब पूरा दृश्य देखायल जाइत अछि ओई अन्दर मे
आ जहन जे राजे जे अथी छनि महल तब तऽ ओ सब हे बाके चाही आ जेना रामायण मे देखेने छथिन ओसभ तऽ पहिलुका युग मे भैल हेतै
हँ मतलब बुझियौ आधा चीज जे मतलब हम रामायण तऽ ओते त नय देखने छी लेकिन कनि मनी देखने जरूर छी हम तऽ लेकिन ओसभ तऽ देखलहुँ ने तऽ हमरा बहुत नीक लागल जेना जेना भगवान सभके अथी भेल छलनि सोम्वर भेला अ कोइ अथी कुछो कोइ बेना वना नय डोलाबति रहै छै साइड मे वहाँ सबके नय रहै छथि ओ वला सब बस फोन मे देखने रहि लेकिन ओतऽ तऽ बुझियौ सच मे लगै छल जेना भगवान के विवाह भऽ रहल अछि कतौ फेरा लऽ रहल अति तऽ कतौ सोम्मवर भऽ रहल अछि बहुत नीक हम लागल देखै मे ओतऽ
मतलब पहिलुका युगमे जे आयल छलखिन बहुत पहिले अथी मे भगवान हुनकर स्वरूप लागै छलए जे अहाँके मत लब अभियो तक छथिन ने आते
वही मता आंखि मे बुझियौ ते उ वीडियो जेना हमरा रिकॉर्ड भ गेल अछि सेब भऽ गेल अछि केना लो मन करै हा फेर जायके एकबार घूमे लए बहुत पसन्द भेल ओतुका जगह हमरा
हँ ओतऽ मतलब जाय मे जे सुकून अछि ओतऽ जे मतलब वा तावरण शान्ति एकदम मोन के शान्ति जगह अछि ओतय स हर दिन सभ दिन आदमी जायइते अबिते रहै छै सभ दिन भीड़ रहबे के लेकिन विवाह पञ्चमी मे ओ ओहिसँ जादा भीड़ रहल परिक्रमा सब भेल मेला तेला आर लागल
हँ बहुत हँ रहति अछि जगह ओत के बहुत प्रिय अछि ओत जेबै न एक बार तऽ मोन नय करत आबय के हमसभ तऽ एहन समय मे गेलौं कि सब आ परिवार संगे घूमति बहुते मस्तिष् मे हमसभ एलौ घूइम क पता हे पहिलुक हँ भगवान सब जे जेवर पहिनै छलखिन ने पहिले ओहि सब के शीसा मे कैद क के रखने खने अछि बहुत पुराना चीज सब बहुते लोक सब जाइत अछि देखैले हम देखलौ एते घूमे वालला अन्दर में अछि ने कि घुमिते घुमते अंन्दरे मे थाकि जेबै बाकि बाहर के चीज तऽ देखलो नय होता एक दिन मे सम्भव नय लगे अछि जेना घूमे के हमसब तऽ दू दिन जाक घुमलौ
आ मतलब दू तीन दिन रहू ओ
हँ एकटा हँ एकटा पोखरि छै ओतऽ बुझलियै कहै छै ओहि पोखरि मे जे नहा लै अछि ने तऽ पूरा जेते मोन के मोन मे जे कामना रखति अछि हुनका एहि पोखरि मे कहल जाइत अछि नहाइत कला ओ पूरा भऽ जाइत अछि ह तऽ हमहूँ सब गेल रही तऽ नहेलौ आ कहलियनि भगवान के आब देखियौ अगर पूरा भऽ जेता तऽ हमरा भरोसा भऽ जेता ओहिके बारे मे
हँ तऽ भगवान के ऊपर जे भरोसा रखने छै तऽ ओ तऽ पूरा हेबे करतै भगव मतलब देरसँ होय चाहे सवेरे होय लेकिन भगवान जे आब किनको इच्छा जे दऽ दै छथिन ओ तऽ पूरा करै छथिन आब कनि इएह होइ छै परीक्षा लऽ लै छथिन जे हमर भक्त की कहै छथि केना करथिहीन नय करथिन ओहिके हिसाब सँ
हूं अपन मिथिला के जे जनकपुर के जगह के एगो अलगे ओकर हाव भाव भऽ गेल न जान कियाकि कि हम ओतहि भगवान सभ के विवाह भेल छलै ने ताहि दुआरे लए ओ मिथिला मे बहुत प्रसिद्ध भऽ गेल अछि
हँ ओतुका जगहो फेमस भऽ गेल मतलब नाम सुनिके लागैत अछि जे भगवान के दृश्य सामने आबि गेल
हँ तऽ वएह एक दू बेर जा के अहूँ सब घुमि आयब बहुत नीक जगह अछि ओतऽ
हँ त उ अथी आओर ओतऽ आओर आस पास मे तऽ ओतय पहाड़ इलाका जेहन त एगो अथिओ छनि हुनकर
कथी
एगो जे बड़की टा मंदिर अछि जेना लागे
अच्छा हँ हम हँ हमहूँ सुनने रहियै ओतऽ नय जा सकलौं हमसब बात केने रही तऽ तऽ कहलक जे गाड़ी अपन जे बुकिंग केने रहौ ने ओ रिजप केने रही गाड़ी ओ नर जा सक कहलखिन जे पैदल जाय पड़ता तीन चारि किलोमीटर दूर रहैऽ तहन सभ नय जा सकलौं धिया पुता सभ छोट बहुते रहल सङ्गे
हँ तऽ दिक्कत तऽ भऽ जाइ छै
हँ तऽ सब आदमी कहलियै जे चलू फेर अगर भगवान के महिमा हेता कहियो एबनि तऽ घूमि के जरूर जेबै भगवान के दरबार से हँ कियाकि ई दोसर बेर जा कऽ हम ओतऽ पूरा मतलब देख सकलू आ ओत नय एकठिन नय जा पेलु हम कोन मंदिर के नाम रहै त हमरा नय याद अबै
हँ मतलब एक बेर नय पूरा देख लेब आब दोबारा जब तऽ आब तऽ पूरा देखे लेब दू तीन दिन रहब आराम सँ
समस्ते घू र फिर ले
पूरा ह एकबेर जाक सोचे छियै कि एकबेार आओर जाय हम
हँ
अच्छा तब कहिया अहाँसभ जेबै घूमय लए ओतऽ
हमहूँसभ देखै छियै मतलब एबरी द तऽ सोचने रहौँ तऽ अबरिओ द नहिए गेलौं आब अगिला बेर देखियौ दू हजार स
हं हँ नय नय जनक पुर घुमिये आउ एक बेेर ओतऽ गेलाके बाद ने मोन पूरा एकदम चहल पहल भऽ जायत जेना लगतऽ फेर से एगो आशा के किरण जगि गेल अछि मन मे पूरा मन एकदम तृप्त भऽ जायत घुमला के बाद
घर से जे बाहर निकलबै ने केतो मतलब अथी घूमे आर के सफर मे तो कुछ अलगे मज जा आत होइत रहत जे तऽ घर से मतलब घर मे रहै छै तऽ आदमी के लागति रहै छै कदि भऽ गेलौं आ घर से जे बाहर निकलति छियै ने तऽ लागत एतऽ घूमू एतऽ घूमू एतऽ घूमू एतऽ घूमू
घूमे मे घूमे के कुछ मजे अलग अछि
हँ एमे मतलब फोटो सब ओत जे फोटो सब नीक अई आबे
हँ हमहू सब हँ हमसभ दू केतना फोटो नय क्लिक केलियनि हमे खिचलहु फोटो सब मतलब हमर भायजी सब खीच देलखिन फोट बाघ सब मे घुमलियनि ओते पार्को सब बहुत नीक अछि ओ
हँ हँ बहुत हरा भरा जगह सब छै
राम भगवान के मंन्दिर अलग छनि सीता माता से कनि मतलब पहिले हम सब तक गेलौं राम भगवान के मंदिर तब तक जानकी माता के पट लैग गेल रहे तब हमसभ चारि बजे तक इंतजार केलौं हुनका पट खुलैके तब चारि बजे पट खुलला तब दर्शन केलौं तब बॉर्डर पर बंन्द भऽ जाइत अछि तै के कारण हमसभ पांच साढ़े पाच बजे लौट गेलौ ओनि से
हँ मतलब केते जे तऽ जाबे दर्शन नय हेत ताबे तऽ मोन अथी
ओहेन देखियौ एते दूर गेलियनि भगवान के कामना लऽ के मोन मे कि जाइ छी जनकपुर भगवान के दर्शन करै लै आ भगवान के नय दर्शन करितियै आ लेट के चक्कर मे घुइर के चइल अतियै उहो ठीक बात नय नय छै
नय नय
हूं आब देखिय एते भावपूर्ण से लोकग एते प्लानिंग कऽ कऽ आ जाइ अछि घुमै लए
हँ एते दूर जाइयै
हं बहुते आदमी सब हं बहुत बहुते आदमी सब गेल छलियनि संगे बहुत पैसो सब खर्चा भेला बहुत नीक लागल सब आदमी परिवार के संगे घूमे के एगो अलगे खुशी होइ छै की
हँ एक साथ जे कतौ घूमैय लेल जे आ सभ साथ मे रहतौ तऽ मतलब मजे किछ अलग छै ओकर
हँ हं संगे मे दोस्त सभ रहल तऽ आओरर नीक भऽ गेल अपन साथी सब रहल तऽ बस उ नय भऽ पैल एहि के बाद त परिवार सब जब जेबै दोस्तो सबके साथ एक बेर कहियो घूइम एबै
हँ हँ हँ
अं कतअ जाइ छियै घुमैलै
तऽ ओतऽ प्रसादो सभ मिलल हेतनि
की कह हँ प्रसादो मिलल हमसब ओतऽ बैठ के प्रसाद खे प्रसाद मे अहाँ हमरा सबके जिलेबी मिलल चूड़ा मिलल केला मिलल सेब